हँ
हेलो।
हँ हेलो
की हाल छै?
ठीक छौ, अपन कही?
हमहूँ ठीक छियौ, की करै रही?
अखन त बैठल रहियै, तू की करैत रही?
सेम बैठले रहियौ, खाना भए गेलौ?
हँ-हँ भा गेलौ, तोहर भा गेलौ?
हँ। भा गेलौ बैठल छीयौ, दु दिन से तबियत खराब रहौ दवाइ ले के बैठल छियौ।
की भेलौ?
बुखार भए गेल रहौ, सीजन नै देखै छी कते खराब चलि रहल छै।
वही न सीजन चेंज भेल छौ, तैं भा गेल हेतौ न?
हं अभी सबके घर मे इएह हाल छै, सब बुखार भए रहल छै।
अच्छा।
देखै ने छीही कभी बारिश होइ छै, कभी धूप निकलै छै। कभी हवा चलै छैय, तैय से
हां हां कभी-कभी दखै छियै धूपेमे बारिश स्टार्ट भए जाइ छै।
हां
हूं वही ने
ओर सब बता घरमें के सब छौ तोहर
हमर घरमे हमर मम्मी छौ, ओर हमर दूटा भाय छौ। पप्पा छौ, और हम छियौ।
अच्छा और तवऽ सबसे पैघ छी की
हां हम सबसे पैघ छी, तु हमरा पहचानलि नैय गे
हूॅं नैह हम तोरा नहि जानै छियौ।
हमर नाम वैष्णवी भेलहुं।
उ तेयऽ पता छौ हम देखलियो रे
हाँ तोहर जे छोटकी तोहर जे मौसी छौ। बड़की मौसी, बड़की मौासी बारा बाली जे मौसी छौ।
हां हां
उ हमर चाची अपन चाची छिये, तू एलहि रेहि ने कुकु आर ओकर मूड़न में
हूॅं, याद छैय छोट रहिए बहुत
हां बहुत जादा छोट रहि हमहुँ सब तऽ बहुत जादा छोट रहियौ।
अच्छा तू अपन फोटो भेजिये पहचान जेबै ओ भए सकैय लेकिन हम जाने नैय मतलब याद नै छै, बहुत दिन भए गेलै नेय
हां हां पता छौ, तू जखन टेंथ के एग्जाम देलि रहे तोरो आ रमेश झा महिला कॉलजमें सेंटर पढ़लो रहय ने
अरे तू अंशी दीदी के जानै छी।
बहुत नीकसे अंशी के जानै छियौ हम
तऽ उ शायद तोरा बारे मे बताबे रहौ तोहर वएह कॉलेज छियौ की आर जे एम छियौ।
हां हमरो आर जे एम मे छियौ हां।
तऽ तू हमरा कॉलेज मे देखलि रहे की कभी
हम एग्जाम जखन हम टेन्थ के एग्जाम देलियौ रहऽ
हूॅं
तऽ हमर फर्ट सिफ्ट मे एक्जाम होेतै तोहर सकेंड सिफ्ट मे शायद रहौ। होयत रहौ वएह कॉलेज में तऽ हम अपन मम्मी क ब बतेलियौ हम तोरा चिन्ह नै पेलियौ तोहर लेकिन तोहर जे बड़की बहिन जे छौ कनटा ओकर फेस से हां तोर मम्मी के हम चिन्हैत रहियो, नुनिया मौसी के हम चिन्हैत रहियो। तऽ हम अपन मम्मी के कह मम्मी नुनिया मौसी इग्जाम दियाबै ले एलै ये तऽ मम्मी तोहर मम्मी के नीक से नैय चिन्हत हेतौ तखन मम्मी कहलकै हम नैय चिन्है छियै, फेर फेर चाची के तबियत खराब नै रहो हॉस्पिटल मे जे रहो एडमिट तोहर मौसी
ह हां हां हां य
ओ मे तोहर मम्मी एलौ रह तऽ हम तोहर मम्मीसे ओहिमे बात करलियौ रहऽ तऽ तोरा सबके बारेमे नीकसे पता चललौ हमरा
अच्छा की कहै रहौ मम्मी
यही की मतलब अभी बिहार पुलिस के तैयारी करतै ई ओ तऽ हम कहलियै देखने रहियौ ओकरासभके तऽ तुएह एक्जाम दियाबैय लेल लए एयली रहए।
अच्छा
वएह बात भेलहुं रहे हमरा
घर मे और सब। अभी -अभी फिलहाल हमर जे छै ने आधार मे प्रॉब्लम छैय । हँ भी नै कैर पा रहल छी लेकिन पढ़ाइ कैर रहल छी ताकि। मतलब आधार के भरोसा बैठल रहबै तऽ फेरथोड़ी भए जेतै तें सऽ।
सही बात छै हँ कोन प्रॉब्लम छौ तोरा आधार मे?
डेट ऑफ बर्थ गलत छै मतलब लिमिट क्रॉस भी छै तऽ सही नै भए रहल छै।
पटना गेली रहऽ कि नै पटनामे सायद सही भए जेतौ?
चैर बेर गेलियै ये बहुत कुछ करलियै नै सही भल। हेतै उहूँ, उहूँ।
अच्छा हमर भाइयो केने जे दखिनऽ एखन तऽ ओकरा सही नै करबै लेकिन बादमे प्रॉब्लम भए जेत। तऽ सही करबाबैए पड़तै नऽ।
बिल्कुल कियाक हम हम टेंथ के बाद सही करवा रहल टोटल तीन साल से सही नै भेलेै हन। भी तक।
हूँ नै पता कतऽ सँ गलती भए जाय छै।
अरे हमर आधार सही रहै मार्कशीट गलत कर देलकै तै आधार सही कराबेै तैंत। के मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत डालल कै।
वही तऽ हमर भाय के छै नऽ। हँ आधार कार्ड सही छै मार्कशीट गलत दए मार्कशीटमे डेट ऑफ बर्थ गलत दए देलकैए। बहुत जगह गेलियै कतौ सही नै भए रहल छै आब देखी की होय छै।
पैसा देखे मतलब शायद सही हेै छै होय वएह लास्ट ऑप्शन छै कि पैसा देख। तऽ सही कराबही।
हँ लास्ट ऑप्शन तऽ होय छै। करवाना तऽ कम्पलसरी छै नै करवेबै तऽ बुझै छी बहुत जादा प्रॉब्लम भए जेतौ नऽ।
हूँ। और सब बताउ सब ठीक छौ?
हँ हँ सब ठीक छौ तू बता तोहर सब- हँ गे सहरसा तऽ आबै छियौ हम।
अभी तोहर कोन कॉलज मे एडमिशन छौ।
देखिये महिला कॉलेज मे एडमिशन करबेने रहियो बी ए मे समझली पोलिटिक। कलसान्स हमर ऑनर्स छियौ ।
तू कोन सेमेस्टर में छी मतलब उ एखन।
सेकेण्ड सेमेस्टर मऽ एकग्जाम इएह बेर भेलौ र। तू कोन कॉलेज मे छी तू कोन कॉलज मे छी?
हम रमेश झा महिला कॉलेज मे छी टुवेल्थ मे भी वएहे रहे और अभी भी वएहे छै। मतलब अब बी एस सी कर रहल छी फिजिक्स सँ।
तू फिजिक्ससँ बी एस सी कए रहल छी हमहूँ मैथ लेलियौ रह टुवेल्थ हमर मैथ रियौ। ओकर बाद हम हटा देलियै आब हम एतयसँ नाम कटबा लेलियै रमेश झा महिला कॉलेजसँ।
अच्छा किये?
ओनहिये हमे बीटेक मे एडमिशन लेए लेलियौ ये पूर्णिया में।
अच्छा तऽ कतऽ एग्जाम दियै लेअ जेएय पड़तौ?
हमरा ओतऽ तऽ हमर सबकिछु भए गेल छै सब। तैं तऽ क्लास भी स्टार्ट छै तब होस्टल शिफ्ट हेबै छब्बीस कऽ। हॉस्टल मे रहबेै।
अच्छा
ह।
और सब और बता।
और सब बढ़िया तू बता। खुशी सब के पहचानै छी तू। मतलबऔर रमेश झा महिला कॉलेज मे ही पढ़े छै ओ। अरे अनुपमके पहिचानै छी।
हम ककरो नय जानय छी।
अरे अनुपम तोह तोहर जे बहिन छौ मुस्कान ओकर हम देखलियो बर्डे पर लगेने रहौ स्टे स्टेटस।
भ सकय या दीदी के किओ दोस्त होइ।
हँ इओ भए सकैया हँ।
हँ हम हम ओकर दोस्त सबके दोस सबके जादा नहि जानै छियै लेकिन ओकर हमरा नहि पता छौ और कॉलेज मे बहुत लड़की सब छै ने त पते ने चलैय छै। अपन कॉलेज मे तऽ बहुत लड़की सब छै ने।
बहुत सारी लड़की छै हँ।
हू देखली ने अपन कॉलेज मे मतलब तू तऽ अभी नहि न छिही आर जे मे ओते अभी इ फिलहाल की भेले एकटा लड़की अ एग्जामम अ ओकरा जे मतलब ई जे एग्जाम हे रो ई सेकेंड सेमेस्टर वाला तऽ ओहिमे उ रील बना क मतलब एकदम एकदम फालतू के गाना पर रील बना क पोस्ट कैर देलकऊ पुरा रील वाइरल भए गेलै।
ईब ले।
और फिर सरकार मतलब लोग कहै रहे कि जे मतलब अब बी एस सी मे मतलब एकरा सब के एग्जाम दैय ल दय छिये तऽ ई सब चीट करे ल दय छिय तऽ इ सब एना कैर रहल छै एनामे चीट करैल थोड़ी दतै।
नहिये देतै कि बहुत गलत केलकै हम त देखलियै रे एगो दोस्त भेजलकै रैहा रील बहुत गंदा सॉन्ग रहे।
ओकरा ओ सरकार मतलब ओकरा अथी कर देलकै ओकरा हटा देलकै ओ लड़की के।
हटा देलकै लड़की क?
हँ मतलब एग्जाम दैल नहि देलकै ओकरा मतलब फेर जब वीडियो वायरल भेलै ने त आब ओकरा फेर से फेर से शुरू स करै पड़तय।
हे भगवान एक लड़कीके वजहस पूरा कॉलेज बर्बाद भए जाइ छै।
उ भी उ भी कितना गन्दा गाना रहे भोजपुरी के
बहुज ज्य हम बहुत रफ सौंग रहेै हमर एगो दोस्त भेजलकै ओकर शायद एग्जाम होय बला रहै कहलकै देखना ऐसे ऐसे हो गया।
हम कहली जाके मार पगली को।
और और जब तोरा एक्जाम दैल मिल रहल छौ ओ भी चीट करे लेल तोरा मिल रहल छौ फोन अलाव कर रहल छै तोरा ई सब नहि न करना चाही। फोटो लए लेली तऽ ठीक छै वीडियो बना ली तऽ पोस्ट करै के की जरुरी छै बता दिमाग होना चाही कनियो टा।
वही ना। पागल सबके कोनो जगहे नहि छै किछु कए देलक।
हँऽ। और बताउ? ई-ई कु-कु के छियै? मतलब हमरा अच्छा स चेहरा याद नैय छै, लेकिन ई सब मतलब अभी की करै छै?
छोटको भाइजी के जे बेटा छौ कुकु।
पुटकी ककर नाम रईये?
अरे बुटकी दीदी हमर चचा के बेटी।
हँ ओकरा ओ बस हमरा ओकरे टा याद छै। उ की करे छै अभी? मतलब उ हमरा स पैग छै कि मतलब अपना सब सऽ पैग छै की?
हँ, अपना सब स पैग छैय, अपना सब स एक क्लास सीनियरो छौ।
अच्छा, ओसब ओत्ते रहै छै न?
हँ ई सब एत्-बुटकी दी सब एतै रहै छै।
ह्म्म्म।
ओकर एगो और बहिन छौ ने, एंकी
की?
एंकी-एंकी।
अच्छा त ओकरा पुटकी कियै कहै छै सब?
पुटकी दी प्यार स, ओकर बड़की बहिन के नाम झुंकी छी, झुंकी दी झुंकी दी कहै छौ? और ओकर मतलब असली नाम छियौ प्रतिभा।
ओऽ।
तोरा हम स्नैप पर, पता चौ तोरा हम स्नैप पर रिक्वेस्ट भेजलियौ रह, तू एक्सेप्ट करली रहऽ, ओकर बा वैष्णवी, वैष्णवी झा के नाम स।
अच्छा तू हमर स्नैप पर छी कि?
अरे आब हैइट गेलियो, लेकिन हम तोरा भेजलियौ र रिक्वेस्ट।
मैसेज कियैऽ ने करली हमरा?
अरे हमरा बेलै तू नैय पहचानैत हेबी हमरा, तैंऽ हम कहलियै कि जेब नहि पहचानै छै अंशी क हम कहलियै रहाऽ न, हम कॉलेज में रहै तऽ अंशी कहलकै की जे अ ओ सब कहैत रहौ कि के छियौ वैष्णवी? के छियौ वैष्णवी? ओ तोरा कहने हेतौ मरा बारे में?
ऑं बतेलै
हॅं, तैंऽ दुआरे स।
ठीक छै, कुनो बात नैय, इंस्टा पर छी ना?
हँ-हँ, इन्स्टा पर तू छी ने इन्स्टा पर?
हँ-हँ-हँ। हँ ठीक छै आइ डी दैऽ दियौ दैऽ देवौ।
ठीक छै, ठीक छै, दैऽ देबै। और सब बढ़ियां, तू बता न? तोहर बड़की बहिन की कैऽ रहल छौ अखन?
ओ सेम हमरा साथ छै, अभी कम्पुटर कोर्स कैर रहल छीयै, और फिलहाल इ-इस्कुल में टीचर रहियै, लेकिन अभी छोड़ देलियै हैल्थ सही नैय रहे, रौ-मलब की बतैयौ बहुत जादा प्रेशर मतलब दू साल स परहाबल रहियै। लेकिन सोचलियै आब खुद भी तऽ पढ़ना चाही न मतलब आधार के भरोसा पर तैं से केक अबी बैठल अभी तऽ बारऽ बजे एक बजे तक फ्री रहै छियौ। ओकर बाद ऊ टाइम में सोचलियै लाइब्रेरी ज्वाइन कैर लियै।
हुं त लाइब्रेरी जाइ छीइ?
अभी नै करलिए यै करबै। अभी तबियत तै सही भै जाए मुँह से हमर अच्छा से हमर आवा हमर अवाज एहेन नै छै जे सुइन रहल छी, सर्दी के वजह से ऐहेन निकैल रहल छै।
भै जाए छै गे सर्दीके वजह से तै मे
बुखार भेलाक के बादो मुंह के टेस्ट कते खराब लागे छै। पानी में पानी जे पिभि नै उल्टी एतो कुछ खाएलै नै जाए छै मु सुबह से एकटा रोटी खै के छीयै।
हुं तू दिक्क्षा प्रगति के चिन्हय छी।
ओकरा कना नै चीन्हबय। ओकर मौसी छियै। नै ए अच्छा बात नै होय छै, ठीक छै करबो फेर ठीक छै।
ठीक छै, ठीक छै।